नमस्कार
जी नमस्कार अहाँ की करै छी
हम तऽ घूमै छी अपने की करै छी
हम ओ किुछ ने करै छी यहाँ से बतियाई छी आओर यहाँ से बात करे छी आओर बताउ ने अहाँके खाना पी ना भऽ गेल छै
नहि खाना पीना नहि हो गेल छै अभी इह आयल छै तऽ भोजना होइ छै तऽ भोज खा जाइ छै
ह ओ हमरो आयल जे हमहहुँ चलै छी क आज
चले छै साथ मे सबके आयल छै सब दोस्तो केना होइ छै सभके आयल छियैहाँ
कितना बजेसँ अहाँ जाइ छी
नओ बजेसँ जाइ छी
आ हँ तऽ ठीक छै तऽ हमहूँ देख लेबै छियै अगर घरेवला बोलै छी तऽ चल चल चले छी की
बोलै छी कथि चल अबै छी किसाने के घरवाल न
हँ हँ ओ तऽ हम देखै छीय हमरो आय से तऽ करै छी आर बताउ ने अहाँके तबियत सब नीक छै
हँ हमर तबियत तऽ सब नीक छै अपने के तबियतो नीक छै
जी हमर तऽ तबियत सब नीक छै और बताउ अहाँके खाना पीना न भल छै अभी
खाना पीना हो गेल छै अपने खाना पीना हो गेल छै
जी हमर कहाँ भेल छै अहं त अपने ने बोले छी नी जाइके छै भोज खाय
हँ भोज खााय जाइ छै
तऽ हमर आयल होइ छै तऽ
अबै छै आयल आयल छै आयल छै जरूर आयल छै
पता छै
हँ हमरा पता तऽ सब परसेंट आयल छै
अच्छा तऽ हम देख कऽ तऽ आइ हमहूँ चलबे करै छी तब की
हँ की करै छी तऽ चलै छी मीट चावल बनै छी
नहि तऽ शादी छै कि
न तिलक छै तिलको ने होइ छै सामानोसँ लेके ओन्ने से
हँ ह सम्हारि गेल आ उह द चारि चाक्बा सब जा रहै छै ह हुनकरे घरे जाइत रहै छै ओ चलू तऽ तऽ नीके छै चलू आजके भोज हो गेल छै की
हँ आज तऽ घीचै जाइ छै बढ़आँ से ने
जी अहाँके नीक लागै छै मीट मछरी
हँ हमरा तऽ नीके लगै छै मसुआ खाायमे तऽ नीके लगै छै हमरा
जी जी नीक होबो ने करैत छै नीक लागैत छै भी नीक होबो करैत छै
हँ बंगलोरोमे अपने खाइत छियैक
हँ हँ हँ कथी केँ बनल छैक पर अहाँके पता छैक किछो
हँ मुर्गा केंँ बनल छै
अच्छा मुर्गी छै चलू अब तऽ सब मुर्गिेए बनैत छै आजकल केँ भोज भात मे नहि
हँ मुर्गीए ने बने छैक आंडा देय वाला मुर्गी नहि बनैत छैक दोसर छै
आ उजड़का कहैत छै न
हँ अंडो देबय वाला उजरकेँ होइत छैक ओ उको ओकरा केँ लोहा टन मुर्गा कहै छै
ओ लोहाटन मुर्गा होइत छै
हँ लोहो न मुर्गा होइ छै
अहाँ खैले छी
न ओ खायलासँ बीमारी हो जाइत छैक न खाइ छि
तऽ उहे मुर्गाामे बनैत छै
न ओ मुर्गा न बनैत छै
तऽ कोन मुर्गा ब बनल छै नीक मुर्गा लाग बनैत छै जैसे बीमारी उमारी नहिै आ शाकाहारियो केँ ल लेल तऽ खाना होइत छैक छै ओमे
हँ शाकाहारियो होइत छै
हँ तऽ चलू तऽ हम तऽ शाकाहारिए खाइत छियैक लए हम पूछि लेबय कि हमरा लए खाना उना
च अपनेीक
हँ हमरा तऽ लागैत छै ओ हम पूछि लेबय छी कि मतलब कि कएए होइ छै
हँ पनीर चावल खा लैत छि आरामसँ नहि
जी जि उ त हम समझबेे करैत छी हँ ओ हम समझमे भेल छी अह अहाँ तऽ मुर्गो खाइत छी ने
ह हम तऽ मुर्गो खाय छी हम मुर्गा पनीर दोनो खा लैत छी छै तऽ हमू दोनो रखवा लैत छि ल
तऽकछ न के छै अहाँ लो
ह्म खाना तऽ नीके छै अपने ने दुनू खा लैत छियैक
न मुर्गा उतना निक न लगैत छै का पता लोग कैसे खा लेबय छै मुर्गा सबकेँ अपन अपन पसन्द होइत छै की भााय
हँ ओ तऽ प्रसन तऽ अलग अलग होबय करैत छै मसुआ खायमे मजा न अबैत छै
हँ हँ हम सुनै न छी बड़ा लोग कें मुंह से सुने छी कि बड़ा नीक लागे छै मास तो बड़ा मतलब कि ओमे रेसा वाला पीस सक छै तऽ कैसन कैसन पीस सक छै खूब सुनैत छी हमरा लागत रहय हमरो पात रहय छै अच्छा लेग तऽ अहाँके लेग पिसो आज थोड़े मिलैत छैक कालो नहि मिलैत छै ओसभ म उ सोप त तनी बॉड य समय होइत छैक त ने मिलैत छै
हँ कहैत छै तऽ दे न दैत छै
ओ दे देबय छै
ह द दइ छै
तब तऽ नीके छै तब तऽ कोनो दिक्कते न छै तब तऽ आराम से अहाँ लोकोग के खींचे के छै आ नीक ढंगग से खाायके छै की
हँ अपने ने खाइत छ तऽ
नहि हम मुर्गावा बस नहि खाइ छी नहि तऽ हम तऽ सभचीज खयबे करै छी
ह खस्सीेया खाइ छी खस्सी
आ कलेजए ने होकै छै ओ खा लेबै छी हँ
ओ मसुआ नहि खाय छै
हँ मसुआ नहि होइ छै खाइ छै नहि नीक लगै छै ओतना अहाँके नीक लागै छै अंडावा हँ अंडावा तऽ खा ले छै अंडावा लेकिन भोज भातमे कहाँ बनै छै आजकल त
न बनय छै अंडा फ्राइ बनै छै कोनो कोनो भोजमे हम खायले छिय अड
तऽ कोनो कोनो मे बना देबै छै पता नहि छै हमरा
हँ कोनो कोनो बनै
आओर बताउ ने अहाँके तबियत सब कैसन छै
सब नीक छै अपने मोतिहारीमे जाइ छै तऽ खाइ छै तऽ नहि पता चलै छै
मोतिहारी मे हम कहाँ ज्यादा जाइ छियै तिहारी मे खाय छी तऽ उतना नीक ढंगग से न ने खाइ छी कितनो होइ छै तऽ तनी उतना बढ़आ न खियाइ छै
बिवाह भवनमे नहि खियाबै छै
ए तऽ विव भवनमे हँ हँ त अमे छोड़े जाइ छी हमेशा कोनो बोला हइ तबे ने जाय के चाहे छी
हँ कबो कबो जहाँ जा चलि जाइ छै
जी जी कह कहबो कबो तऽ न हा त उतना चोरी छुप के कोन जाय छै भोज खाय अहा लोग जाय ी भोज खाय चोरी
ह हँ हम तऽ बहुत गेल छी
नहि हमरा तऽ नहि गेल छै हमरा कोनो लैयो न जाइ छै तब हम की ब तब वहाँके रोड के किनारे छै ने
हमर तऽ घरा रोडे के किनारे छै ने तऽ गाड़िया से चले छै तऽ रातो मे करण आवाज करै छै तऽ नींन्द टुटि जाइ छै
ओ दिक्कत होइ छै ने
हँ सुतोमे दिककत
आ की कर सकै छीय दिक्कत तऽ सबके होइ छै आजकल युग मे दिक्कत न भेल छैस हो न कह छै
हँ दिक्कत तऽ सभके होबे करै छै
ह उएह तऽ
हँ
आओर बताउ ने अहाँके तबियत सब कैसन छै
सब नीके छै हमर तऽ हँ सब नीक छै
ह आ खाना पीना हो गेल छै
हँ खाना पीना सब हो गेल छै अपने खाना पीना हो गेल छै
जी हमरो खाना पीना अभी भऽ गेल छै लेकिन तनि अबरी भूख लागल छै ने तऽ कनि भोज खाय जाइ छै अभिय तऽ पिताजी खियाबे छै मिठाई रसगुल्ला दूगो
आ रसगुल्ला खिय होइ छै अपने क हँ पिताजी के मोबाइला दे दै छै खा ओहिसँ खियबै छै न
न तऽ ओ बोलाबै छै अथिया रखे लि अपन आँखवा मे दवैया रखै छी तऽ ओकरे समय भऽ गेल रहै छै तऽ उएह मतलब ओहि ल बोलाबै छै कि करबाबै लऽ तऽ उहे गेल रहै छै
हँ
आओर अहाँ बताउ न जी हो गेल छै और अहाँ बताउ ने अपने के की हाल छै सब नीक छै
तऽ सब नीके छै अपने के हाल की छै
जी हमरो हाल सब नीक छै
हँ अपने के चाँद लौकै छै चाँद
जी चान तऽ लौकै छै
हँ हँ
आओर बताउ न अहाँके तबियत सब सुनैत छी कि खराब भऽ गेल रहैत छै तऽ की सहिये मे खराब भऽ गेल रहै छै
तबियत तऽ खराब होए गेल छै रौदा बहुत जादा पड़ै छै ने
हँ हमहुँ सुनै छी कि रौदा तऽ जादा पड़ै छै अच्छा तऽ सभ तब नीके होइ छै अहाँ
हँ आज कल मेघवा होबे करै छै तऽ मेघ गमे कमे होइ छै ने
जी आओर बताउ ने अहाँके कोनो की करै छिये अभी ओतना समय से मतलब कि कोनो पढ़ाइ लिखाइ चलै छै अहाँके
हँ पढ़ाइ लिखाइ चलै छै
हमर आवाजो अहाँके एकदम नीकसँ जाइ छै ने कोनो दिक्कत न न भेल छै
नहि दिक्कत न भेल छै बड़ा नीक आवाज अबै छै अपने के
नहि ई मोबाइलबा ई मोबाइलबा न नू मोबाइलबा न अच्छा ई खराब ने भेल रहै छै एहिमे नहि आवाज जाइ छै कबो कभार
ओ पहिलका मोबाइलबा छै का
हँ पिताजी वला हौवला सबसँ पहिलका जो न फोरले रहै छिय एक बार अहाँके देखैले रहि उएह मोबाइलबा छै
हँ अपनेके मोबाइलबामे ई नहि होइ छै डाउनलोड
न न हमर मोबाइलमे न भेल छै न अहाँके बोलै छी बात कोनो दिक्ते न रहै छै
हँ चलू ठीक छै
हँ ठीके न छै अहाँके अपन ख्याल रखू समझली इतना गर्मी भेल छै कि बड़ा दिक्कत होइ छै
हँ रखम ठीक छै